हेलो
प्रणाम सखी आइ अहाँ के मोन बड़ गम्भीर देखाइत छी की बात छै अय
अरे प्रणाम प्रणाम अरे हम किछु दिनसँ देख रहल छियै जे गाँवमे लोकसब धार्मिक मान्यता लऽ के लड़ि रहल अछि केओ कह कहै छै जे हमर देवता पाके किओ कहैत छै जे हमर रीति रिवाज असली हमरा मोनमे प्रश्न उठैत छै जे धार्मिक मान्यता माने की होइत छै
ओहो ई बात छै सखी की धार्मिक मान्यता मने जे हम हमरा सबके बाप दादा सब चली आबि रहल विश्वास जेना पूजा पाठ वर त्यौहार नियम कानून ई हमरा सबके जीवनके ढंग सिखाबै छेय
हँ तऽ मुदा देखु किछु लोक कहै छै जे सोमके दिन बाल नहि कटाबे शनीके तेल नहि लगाबब मने बिलाटी रास्ता काटय तऽ अशूभ की ई सब धरम मान्यता छै कि अन्धविश्वास
हँ हँ सखी ई बड़ पैचीदा सवाल छै हमर दादी कहल रहेथी जे मान्यता मोन कऽ शान्ति दे छै दोसरा ई दुःख दुःख नहि दैत छै ओ धर्म छै जेना सत्य बोलू दया करू चोरी नहि करू ई सब मान्यता स सब धर्म छै
हू बिल्कुल ठीक मिथिलामे कहबी छै जे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पण्डित भेल नऽ कोइ आ ढाइ आँखझर प्रेम पढ़ैसँ पण्डित होइ माने प्रेम आओर दया सब पैघ धर्म मुद्दा आइसँ लोक कर्मकाण्डमे एना उलझि गेल अछि जे प्रेम बिसारि गेल छै
हँ तऽ सखी ठीक कहलु हमर गामं के छठी पनवी के कतेक नीकसँ मनाओल जाइत छै नदी किनार सब एक रंग राजा रंक सब एक घाट पर सूर्य के अर्ध प्रकृति के पूजा ई मान्यता समानता सिखाबैत छैय
छठि तऽ लोक धर्म छियै नऽ एहिना तऽ ब्राह्मण चाही ने मन्दिर खाली श्रद्धा अशुद्धता सूर्य जल माटी ईसभ जेतहु जीवन दै छै ने हुनकर पूजा ई वैज्ञानिक मान्यता सेहो छियै सुबहके धूप तऽ विटामिन डी भेटैत छै नऽ
हँ तऽ मुदा किछु मान्यता डर सब बनबल छै जेना भूत प्रेत के डर ग्रह नक्षत्र के डर लोक पंडितजी के हजारो रुपया दे छै शान्ति पाठ लेल
हँ हँ ठीके कहलहुँ डरके व्यापार सभ पुराना व्यापार छियै असली धर्म तऽ अभय दैत छै डर नहि गीतामे कृष्ण कहैत छथि नवमे भक्त प्राणसँती हमर भक्तके कखनो नशा नशा नहि होइत छै तखन ग्रह न्षत्रसँ केओ डरायब
अच्छा सखी मिथिला तऽ ओ सलहेज पूजा दीनाभद्री बिसहरी ई सब लोक देवता छथि ब्राह्मण धर्ममेसँ अलग मुद्दा लेख लोक केँ मोन मे बसल एकरा मानव उचित
नहि मतलब हँ बहुत उचित छै धर्म माने खाली वेद पूरान नहि नऽ लोक धर्म ओ अछि जे जनताकेँ मोनसँ निकलल सलहेस गरीबकेँ रक्षक अ दीनाभाद्री भइकेँ प्रेम विषहरी नारी शक्ति ई सब मानव मूल्य केँ देवता रूप छियै
हँ हँ तऽ समा - चकेबा भाय बहन केँ प्रेम केँ ब बनबि भी माटी केँ मूर्ति बना केँ खेत केँ माटी केँ नदी मे पानी सब मिला केँ पूजा ई पर्यावरण धर्म छी
हँ बिलकुल हमर सभ पाबनि कृषिसँ जुड़ल छै नऽ जूडीशीतल केँ नावाआइन म मधुश्रावनीमे साँपकेँ पूजा किया केँ तऽ साँप खेत केँ मुसक मे से बचै छै ई परिस्थितिक मान्यता छियै अन्धविश्वास नैय
हँ तऽ ठीक कहलु सखी आब नव पीढ़ी पूछैत अछि मूर्ति पूजा किएक पत्थर केँ मे भगवान कतेयसँ आयल हँ
हुनका सभ केँ कहियौन मूर्तिसँ भगवान नहि भगवान लेल मूर्ति छै जेना हम फोटो देखिकेँ माय केँ याद करै छियै तहिना मूर्ति ध्यान केँ माध्य छियै तुलसी जी कहने छथि जाकि रहि भावना जैसे तऽ प्रभु मूरत देखी तीन तै से नऽ
हँ मुदा किछु लोक मूर्ति केँ लेल लड़ी मरैत छै मन्दिर मस्जिद केँ विवाद कि भगवान केँ लड़ाइ चाहैत छै
हँ तो मतलब उ व्रत उपवास केँ मान्यता केँ बारेमे की कहब किछु लोक कहै छै शरीर केँ कष्ट देबाक चाही नऽ
देखू उपवास केँ अर्थ भगवान केँ समीक बसब उपवास पेटकेँ खालीकेँ मौनकेँ भरल विज्ञान सेहो कहै छै कि हफ्तामे एक दिन उपास शरीर केँ डिटॉक्स करै छै मुदा दिखावा लेल उपवास आ दोसरा केँ भुख केँ सुता सुताबी ई पाप छिये
जाति पाति केँ मान्यता सभसँ खतरनाक छै नऽ ई नीच जातिक ई ऊँच की धर्म ई सिखाबै छै
हँ कखनो नहि वेद कहै छै वासुवेद वासुदेव कुटुम्बकम् पूरा धरती एक परिवार रविदास चमार रहथी मुदा मीराबाई हुनकर शिष्य मन बनली धर्म जुड़ैत छै तोड़ैत नहि जाति सामाजिक बुराइ छै ध धार्मिक मान्यता नाहि
हमर सहेली मुसलमान छै ओ रोजा रखै छै तऽ हम छठि छठि करै छी तऽ कखनो कखनो लोक टोकैत छै नऽ
हँ सखी रोजा छठी दुनू संयम भी सिखाबैत छै भूखल रहि के गरीब के दर्द बुझबाक भाषा अलग भाव एके विद्यापति मस्जिद मस्जिद मे जाक गीत लिखेल छलाह तोहरा नाम बिना नाही जीबे चाहे अल्ला कहू कि राम ई मिथिलाके गंगा जमुनी संस्कृति छी
हँ मन्नत माँगके बारेमे की विचार छै अगर बेटा भेल तऽ बकरी चढ़ायब
हँ भगवान सौदा नही करै छथि हम तोरा बकरी देबौ तो हमरा बेटा दीहैं ई त रिश्वत भेलै असली मन्नत होयबाक चाही के भगवान हमर मोन साफ करू हम गरीबके सेवा करब
हँ आब ऑनलाइन फुजै न डिजिटल प्रसाद आबि गेल छै ई की मान्यताके विरुद्ध छै कि
नहि सखी समय बदलेत छै माध्यम बदलेत छै श्रद्धा नहि बदलेत छै पहिने लोक पैदल काशी जाइत छल आब ट्रेन सजाइत छै भगवान के वाइफाई नहि चाही मन के कनेक्शन चाही मुदा दिखावा लेल लाइव पूजा आ मोन मे घमण्ड ओ बेकार
अन्तिम बात हम नव पीढ़ीके धार्मिक मान्यता कोना सिखाइ
तीनटा सूत्रो होय कर्म काण्ड के खोल मे नाहि धर्मके के सार सत्य प्रेम स सेवा आ वकड़ू हमर परम्परा छीयै जनक यज्ञवल्लकै सब सवाल केने रथि तुलसी के राम कबीर के निराकार बुद्ध के शून्य सत्य सब रास्ता पहाड़ के चोटी पर जाइत छै
अच्छा अहाँके बातसँ मोनके भ्रम दूर भऽ गेल धार्मिक मान्यता माने डर नहि जिम्मेदारी छियै
हूँ
अ प्रकृतिके प्रति समाजके प्रति अपना आत्माके प्रति
बिल्कुल ठीक कहलू सखी धर्म रीक्षति रक्षित जे धर्म के रक्षा करै छै धर्म हुनकर रक्षा करै छै मुदा धर्म माने इंसानियत जाहे जाहि दिन हमर मान्यता स ककरो क आंखि मे नोर आबय ताहि दिन बुझि जायब जे हम धर्म से दूर भै गेल छि
हँ आहाँ से तऽ हमू पूजा कम परोपकारी बेसी के मान्यता अपन लेब
हूँ
मानव सेवा माधव सेवा एहे असली धार्मिक मान्यता छै न
हँ तऽ
पूजा पाड पूजा पाठ हेलो आबज जाय छै
ह अबाज आबय छै
हऽ पूजा पाठ तऽ करबाक चाही
कौन विधि पूजा करय केँ चाही लेकिन बेसी समाज सेवा कऽ उपकारी बनै केँ चाही सबसे पहला बात छै
छियै धार्मिक मान्यता नै तो
ह और इएह तऽ छै ने मतलब धर्म केँ जे उम्म चार अ चीज हमरा बतैलुह तीन सूत्र जेय तऽ ओकरामे तऽ सत्य प्रेम सेहो हैये छै ई तऽ आदमी केँ हमेशा रखैय केँ पड़ै छै हैय न
हऽ गंगा जमुनी संस्कृति छियै
और हम ऐता छै तो जानै छियै हम सभ ओकरा तऽ निभाबैकेँ ही चाही की आब लोग अब लोग कऽ कहयकेँ कामे छै लोग कऽ नै कहतै तऽ काम कइसे होतै ओहै तो भगवान बुद्ध जे कहै छथिन कि कोई कोनो कुछो बात कहय लेकिन आपन काम से मतलब रखाब केँ चाही
हऽ तऽ ई नीच जाति उँच जाति की धर्म से सिखाबै छै किछि नै
हु किछ नै धर्म तऽ सब अ एके छै आब लेकिन मन बुद्ध बुद्धि भ्रस्ट भऽ गेल तऽ सब लोग अपन धर्म धर्म करै छै
मन साफ रैख ले सबे साफ
ठीक छै हमर फोन आबै छै राम राम हु ठीक छै